हेलो जी नमस्कार।
कहै छी न खाना-उना खा लेलेे छियै।
खाना खा लेली।
जी हम तऽ खा लेले छिये से अहाँके अहाँ। की-की खेलै छियै।
हम खैले छी दाल -भात, रोटी, भुजिया, अचार, घिउरा के सब्जी, मास, मछरी अंडा, पनीर के सब्जी और एक दूगो ओमे अचार खैले छी दू चार किसम के। एगोरा के घरे के काइल कथी दुनौ पूजा रहै छैय तऽ ओकरा से और एगो की उ हमरा मिठाई खियावे छैय कई तरह के मिठाई खियावे बड़ा नीको लागे छै मिठैया खाय में इहे सब तऽ खैलै छी अभी कहां कुछ बुझली। क्रीम चॉप खियावे छैय एगो और मतलब नारंगी वाला क्रीम चॉप न होय छै उए खिलाबे छैय, रसगुल्ला खिलावे एगो गुलाब जामुन खीलाबे छै जे गुलाब जामुन तऽ हमरा उतना पसन्द न छैय। तऽ इहे सब तऽ खैले छी।
अहाँके तऽ बड़ा नीक लागै छैय।
अहाँ के कोन, कोन-कोन चीज अहा के कोन-कोन मिठाई खूब पसन्द छैय।
हमरा तऽ रस मादरे पसन्द छै आ सूजी मीठाए पसन्द छैय। सबसे पसन्दीदा मिठाइ छिय इहे ऐ स्पॉन्ज छैय।
जी। हमरो स्पंज खूब नीक लागे छै काहेकि ओमे जे छै नऽ उ मतलब कुछो अलग चीज नऽ बनाबै छै आ मतलब कि लाल मोहनो अल होए छै। त ओमे मेयदा-उएदा सानल जाय छैय। स्पंज पूरा छेना के होए छै नऽ।
जी जी ई तऽ अहाँके बात नीक लागे छै। नीको लागै छी खैहो मे नीक लागे छी। आ ओमे एक कोनो मिलावट न होए छी।
ओ अहाँ सब एगो बात पूछलो रहे छी।
हाँ बौलै छिय।
कि अहा होस्टल में केएगो दोस्त के संगे रहै छी तीन गो।
नहि तीन गो नऽ अभी एगो और दोस्त रखले छीयै चार गो। अहा कहै छी न हर तरह के दोस्त सब आबे छैय होस्टल में।
आँय की बोलै छी।
अहा कैगो दोस्त रखले छियै होस्टल में।
हमर तऽ होस्टलवा में एक जोड़ी तीन गो से चार गो दोस्त रहे छै। आ होस्टल के कामरा मे जानै छी की-की रहै छैय। एगो जांगला छैय, तीन गो चौ, दूगो चौकी छैय बर-बर जे पर आराम से तीन गोरा अट जाय छैय।
तीन गो अलमारी देले छैय। तीन गो जूता-चप्पल रखे केल रैक देले छैय, तीन गो कुर्सी देले छैय। पढ़े ला रैक देले छै, समझे छी ई सारा चीज देले छैय।
हमरा अहाँके बेहबार नीक लागै छैय तऽ।
जी हमरा बाड़ा नीन्द आबै छैय, अब हम की करू समझे ने आबै छैय। अहाँके नींन्द नऽ आबै छैय कि।
नै हमरा निन्द नै आबैये त हम गेमो खेलैय छी कामो करें छी।
हमउ तऽ बैठ आ सुतले-सुतले अहाँ सँ बतियाई छी। नीन्दे नहि आबै छै, एक बेर करल जाए छै तऽ तनी देखै छी।
की कहै छी।
ई तनी बोलै छी अहा नु जानै छ जानैय छी। एगो आदमी न रहे छै जे मतलब की खूब समान खाय छैय।
जी-जी खूब खाय छै ईहे त बात छै होए छै न।
जी ओकर मतलब एगो अरी ई खासियत होए छै।
दीपक छी। आब एगो मोबाइल चार्ज नहि रहे छै हमरा बुझाय छै, एगो चार्ज रहै छै। इहो कहै छी चार्ज न होए छै।
ओ जानै छी। से बतियाते-बतियाते में नीन्नो लाग जाय छै, ओहि लेल चुप हो जाय छी कबू कबाल। समझै छी।
अ आहाॅं के एगो काम करे छिये ने अहाँके मोबइल खूब चलाबै छिये ने
जी चलाबै छीनु, एकरा बाद जें बतियाई छी अहाँ सेँ ओहिमे की करे छै कि, अब तनी नीचे जाइ छी। तऽ अब सामनवां सब चौपे-चौपेते छी अगला कलवा मेँ आ जब नीचे जाय छि तऽ ओहे सब चार्ज उर्ज में गाबै छी ओहिमे समय बीत जाइ छै ओकर चिन्ता अहाँ न करै छै तनि कनि एम करब त तनी दिक्कत होइ छै। बोले छी ए बार दिवाली आ दशहरा मेँ केनेय रहे के प्लान छै अहाँके। बताइ छै न बोलै छी एबार अहाँके बताबै छि कि ऐबार अहाँके दशहरामेँ दिवाली में- - केँ नेँ प्लान रहै छै, केँ ने अहाँ जाई छिई। केने घूमै छी अहाँ के गाड अथि कि सौरव में रहे छी कहीँ अ-अ-अ-अ-अ बिहार एवे
चले छी न ओकरे में देशहावा में घूमें छी चले छी घूमें हेलो हेलो हेलो अहाँके आवाज न अबे छीये हेलो हेलो हेलो बोलें छी न अहाँके आवाज ना आबे छिये। हेलो हेलो अहाँके सो गेल छी या हेलो हमरा त लागे छै अहाँके सुत गेल छीयै। हेलो अहाँके सूइल गेल छिये का हेलो हेलो हेलो